तो
हेलो।
हय- - ह
ी की हाल छैय।
बढ़िआँ छैय।
छती करें छलोउ। हेलो।
हँ, ऑफिस मे छियै।
अच्छा ऑफिस मे छिय,
हँ।
अच्छ खाना पीना भेलै मतलब नाास्ता।
नय अखन नै भेले
ओ आ आ गरोद
हेलो। पण्डौल सोहरय
पणडोक सक री बहुत दूर छय।
हँ -हँ सकरी फ।
अच्छा -अच्छा कतेए जगह पड़ देख हमर मधुबनी जेनगर के पास एकटा गाँव छै। सोइच लिऔ जेयनगर।
ओ तऽ सासूर अइछ
ऐं
अयौ हमर ब्याह नै भेल अईछ।
अच्छा
आँ
तऽ ओ बच्चा के फोटो ककर छै?
ई बच्चा के हमर दीदी के बौआ छै। तकर हम लगेने छलियै। फोटो से गैस कऽ लेलिय जे बियाह भ गेल छै, मतलब किछो।
लागल हमरा।
नैय - नय - नय -नय भक। आओर की करै छलहुँ? ओते पणडौले में काम करै छियै?
अँ
गुजरात -गुजरात
गुजरात में अच्छा गुजरात में हमरो मौसी रहै छै। सूरत में। आर गाँंव के याद नइ ओबैया भोज सबके, अपन मिथिलाञ्चल के जे भोज होइ छै?
किया नै ऐत
की?
हँ ए किया ने एइते याद।
ओहे न। बाहर के लोक सब कते मिस करै छै गाँंव के भोज के। किछु बतबो करियौ न ह।
हँ -हँ बुझलियै।
किछु खाइ छियेई?
नै नै किछो। कहियौ अहाँ।
कहलहु आहाँ खाइ छीऐ?
नै नै। कहियो न किछौ।
ओएह कहलहु हे जे। कोजगरा मे भोज भात ऐ कि ने गाँंव में?
हेबे करतै न। हमरा एखन आइडिया नै यऽ ओना हेबे करतै।
हं। भोज नै छोड़बाक चाही गाँव के।
अच्छा।
हमसब तऽ भोजके बड प्रेमी छी, लेकिन हमर गाँंव में भोजे नै होइ छैय। एक-एक सौ के बाबा सब टनगर छथिन।
अच्छा। कते दिनसँ नहि भेले?
ओ।
आर मिथिला हाट, मिथिला हाट सब घूमं गेलहुं हं कि नै?
हँ गेल छियै।
अच्छा। चलू बढ़िया छैय अपन मिथिला से जुड़
वॉइस कैट-कैट जाइए।
कहलहुँ अहाँ सब ओतऽ कोन लैंग्वेज बजैये सूरत मे?
मैथिलीए बात करै छी।
ओ फिर बात करऽ पड़ैत हैत न।
हँ जेहन देस तेहन भेस।
ह यौ अपनो सब दीस एक दू टा से अंग्रेजी कनी दिन बाहर जायत तऽ बापरे कल्चरे बिसरि जायत।
तहन कहिया ब्याह
आओर चाइ नस्ता सब भेलै की?
नहि कहिया बियाहके अहाँके अथी यै।
बियाह।
एखन अहाँ पढ़ै छियै।
हँ हँ पढ़ाइ करय छियै अखन थोड़े शादी। अहाँके भऽ गेल अछि।
कोन क्लासमे पढ़ैत छियै।
ह कम्प्लीट भेलै नवम्बर दिसम्बरमे या फिर फरवरी टाइम मे बी एड के पर एत तऽ यू -पीसँ अप्लाय करब यू-पीसँ करब।
यू -पी सँ अप्लाइ करबै बिहारोसँ अप्लाइ करियौ।
बिहारसँ ना अहाँ जाउ एग्जाम दिऔ बस। आ क्लास करुतो जगह रहु हमसब गाँवके बड प्रेमी छी गाँव
अरे बी-एड कतऽसँ केलियै बी-एड।
बी-एड करबै केलियै कहाँ अखन तऽ बी-ए कम्प्लीट भेलैयै रिजल्टो नहि एलियै।
तऽ य- पी सँ गवर्मेन्टसँ अथी करबै कि अथीसँ।
प्राइवेट प्राइवेटसँ।
कतहु बात के लिय ये। ओ हं से हमरो जान पहचान के छै एगो।
हुं
हमरो जान पहचानके छै, अगर करबै त बता देब हम बात करबय।
ठीक छय ठीक छय कतेक में कराके।
कतेक दू सालके होय छय, पचास साठि हजार रुपैया लगय छय। और ओना दोसर जगह जेबै त डेढ़ लाख दू लाख रुपया लागत। ऐं
हेलो
अरे अहांके केवल एग्जामेता दय के रहत न।
हं एग्जामे देबके बस रहे छय। देखबय अहां।
तय दुवारे। छय।
बेस्ट -बेस्ट रहय छय बुझलही यु पी स इमहरस न बहुत।
अरे वही नापे।
जाइ छी, रोज मेन बात छय रोज क्लास करू, हालत खराब भ जाय छय।
ठीक
अहां कोन, अहुं किछु करने छी कि सीधा जॉब।